हु हेलो
हँ हँ अइ पर तऽ आवाज क्लियर आबै या
हँ हँ
चलू तब तऽ आब दस मिनट एहिपर गप भइए सकैत छै
हँ दस मिनटके बाद अपने कटि जायत
ओ आगर मानि लिअ एकरा तऽ ई जे छै मिनिमाइज नहि होइ छै की की अहाँ सीएम गप्प कय रहल त हम किछ आओर चीज चलायब
किछो आओर किएक चलेबै गप कऽ रहल छी तऽ गपे करू
ओ हो से बात छै
हूं
हूँ त मैनलिय एखन‌ त अंही अरे से चीज नहि पुछलहु जेना हम कहलहुं कि एखन त हमही टा छी एखन गप कए लेलौंह बात मुदा ई छै छेलै कि जेकि आब हम दोसर लोक स ककरा फोन करबै
किनका सभके जे जेसभ छथिन इच्छुक ओहिमे तऽ ग्रुप मे देखबे करैत रहै छियै मैसेज करै छथिन जे हँ अ केओ फ्री मे छी तऽ हमरा से गप्प करू केओ फ्री मे छी तऽ हमरा से गप्प करू तऽ कऽ लेबै ओईमे मैसेज करबे करै छै ओहि टाइम मे ओहि समय मे अहूं समय निकालि कऽ दस सँ बारह मिनट निकालि कऽ गप कऽ लेब टास्क पूरा भए जायत
तऽ मानि लिअ जेना हम छियै गप करैत तऽ अहूँ छियै कए रहल तऽ दुनू गोटे के ना टास्क कंप्लीट हेतै
हँ दुनू गोटे मिल कऽ काज करबै कम्प्लीट करबै मुदा आहाँ जिनका कॉल करबै न तऽ ओ अहाँके कम्प्लीट हेयत आ ओ जिनका कॉल करतै तऽ हुनका कम्प्लीट हेतै
मतलब एखन जेना
भऽ सकै हँ अहीं के हयत आ फेर अहाँ जे अहाँके कॉल कटि जायत तहन हम जे फेर अहाँके करब तऽ हमर कम्प्लीट हेयत
ओ हो मतलब हरेक पच्चीस मिनट रहके छै इएह ने जे स दुनू
हँ हँ हँ हँ बीस मिनट के गैपिंग छै
अहाँके पाँच टा कम्प्लीट करैके छै इएह ने
हँ हँ
तब तऽ हम आइये कए लेब अहाँ के काय टा भेल कम्प्लीट
हमर तऽ तीसटा पूरा भऽ गेल अछि हमरा स तऽ एनी स कॉल नहि जा सकैया आहाँ करब तऽ आ सकैया
से किया अहाँ दिस से किया न जाय या फोन
हमरा कम्प्लीट भऽ गेलै टास्क नहि आब हमरा नया वाला टास्क मिलतै
ओ हो बुझि गेलहुँ तऽ एक दिनमे अहाँके पाँचे टा टास्क मिलै छै ने
नहि एक दिनमे एको दिनमे अहाँ पूरा कऽ सकै छी आ जहन नऽ जहन गप करऽ वाला आदमी हैत तऽ एको दिन मे एक दिन कर दुइयो दिन एक दिन दू दिन तऽ टा समय तऽ लगि जायत मुदा भऽ जायत जहन करऽ पकड़बै तहन
कियो एहन ने
अई मे हँ तऽ वएह तऽ बात छै एहन गप करै वला रहतै तहन ने अइ मे तऽ के देख छी ग्रुप मे एते
हं कहु
एते गोटे छथिन मतलब गप कऽ लेथिन एक बेर क ताहि मे पूरि जेतै के
मुदा सब एहिमे छै कि जकरा अहाँ जुड़बेने छी जे हुनके से गप करब तऽ आओर नीक हेयत
हूं हूं
आवाज कैट क आवे की
आवाजे नै बुझि पाबै छिय
हूं
ओ ऐपे के कारण होइ छै हँ हँ
कहलौं जे पुरुखे रहतै तऽ लोक कते देर गप करतै महिला रहतै तब न लोक कमसँ कम बेसी देर गप ओ करतै
बेसी देर की जते टैक्स पूरा देने अछि अहाँके ओते देर गप करऽ के छै बेसी देर की करबै अहाँ गप अईमे कोनो निजी गप थोड़हि न करऽ के छै
अरे हम से चीज नै कहै मैन लिअ हम अहीं के हमर चैर तक टास्क हेते ने कम्लीट चालीस मिनट पर चारि बेर हम जे फोन काटि के करब अहाँके तऽ तऽ हम से छी कहै त केओ केओ एक गोटा एहन मिलय तबे न
मिलिए जायत अहूँ किनको जोड़वा दियौ अहाँके हम जोड़ा देली तऽ अहूँ किनको जोड़बा दियौ अहाँके दोस्तसभ हेयत तिनका सबके जोड़ा दियौ अपना घर में भाय बहिन जे सब होय छै हुनको सबके जोड़ा क गप करू
अच्छा हम अपन दोस्त के त आइ साँझ तक मे करवाए लेबै अहाँ की लागैया
हँ हँ करा लेब तहन ठीके अछि
अरे तऽ एहिमे मारामारी भए जेतै जे हम छी अहाँके फोन करैत अहाँ सुनू हमर कम्प्लीट होइ गेलौ
त कि कियाक नै होतै हेतै कम्पलीट जहन ओ चारि बेर करथिन तऽ अहूं हुनका कऽ क कम्प्लीट कऽ लेब ने अहाँ टास्क जे चारि बेर ओ कऽ क आहाँ के सुनाति तऽ चारि बेर अहूँ कऽ के हुनका सुना देबै ने
हूं ई तऽ बात छै
हूं
ब
तहन अहाँक अभी अखन कतऽ रहि रहल छी
है कतै रैह रहल छी कैलाकी आहा के पत्ते नय यह कि हमरा पुछै छी अच्छा कहलौं जे ई वाला फोन जे छै रिकॉडो होइ छै कि
हँ ऑडियो बन रहल छै रिकॉर्डिंग भ रहल छै ई रिकर्डिंग जेते ने ओ ओई जगह पर जेतै तहन ने अहाँके सेलेक्ट भऽ के पैसा आयत
ओ हो तब रिकॉर्ड भऽ कऽ जाइ छै
हूं हूं तें कहलौं हे कतए रहि रहल छी अखन की कऽ रहल छी
ओ तऽ सभटा मे अथिये कऽ रहल छियै
आँई
हूं
की कहलौं
कहलौं सब सब गोटा के इएह सब चीज हमरा पूछै के छै आओर किछ पूछै के छै
आरो किछ पूछे के छै जहि जगह पर अहाँ रहि रहल छियै कोन जगह पर रहि रहल छियै एखन ओहि जगह के वातावरण केहन अछि ओय ओहि जगह पर खान पान की सब अछि
सब लगभग बिहारे से ने जुड़ै हेतै बिहारमे
जोड़ेल हँ तऽ जोड़यल तऽ जे तै बिहार सँ जोड़यल जेतै तऽ ओ तऽ की छै से हमहूँ जानि रहल छियै अहहुँ जानि रहल छियै मुदा ई जे गप जे क रहल छी ऑडियो जे जेते तऽ जानला से थोड़े ने कि बाजला से जेते ने
तऽ हम भूइल गेलहुँं मैन लिय बाजला से जेतै तऽ एहि मे सब गोटा से इएह सब चीज छै पूछे के ने कि आंहा कतऽ छी छी कि खान पान से बगल मतलब मैथिली मे बाईज कऽ अहाँके दस मिनट अई मे गप पुराबै छै दस मिनट
पुराबऽ के छै हँ हँ मैथिलीमे गप कऽ क कोनो मतलब मन्दिरे छै तऽ ओहि मंदिर के व्याख्या कऽ दियौ या किस जगह एहन कोनो जे जगह पर रहि रहल छी यानि गोले घर छै पटना मे तऽ छैहे ओहि के कोनो मैथिली मे व् याख्या कऽ दियौ किछ कऽ दियौ इ तरीका के छै
गोल घर के तऽ हम इतिहास होते हमरा अइ जानकारी जे
ह जत आंहा रहि रहल छियै
ह्म
अखन अहाँ रहै छी कहाँ
अरे पटना मे रहै छी अहाँके तऽ पते यऽ
तहन पटना मे जे रहै छियै तखन ओहिय के मौसम केहन अछि
बड गरम
हू बहुते गुमार लगै छै नय
हँ ई अहाँ से ठीक कहलियै बुमार लागै छै
हँ हँ
हँ फेर तऽ की अन्तर छै अहाँ इएह कहू
आँ
गुमार आओर गुम्मक मे फिर की अन्दर
गूमक अपना सबके तऽ एनी इएह कहै छी गुमार बड्ड गुमार लगै छै रौउदा बड छै फूही बड्ड पड़ै छै
ई खूनी तऽ नहि कहै छियै हमसब
हँ पानि कहै छै फुन्हि कहै छै
तऽ पानि तऽ कहिते ने छियै पानि छियै कहैत नून कहै छियै ई सब तऽ कहिते छियै
हँ हँ मिरचाइ कहै छियै
मिरचाइ नहि छियै कहै मिरचाइ हिन्दी भेलै मरचाइ कहै छियै
मरचा
मरचाइ
मरचाइ
हँ मरचाइ हमसभ तऽ मरचाइ की कहै मिरचाइ तऽ हिन्दी भय
हँ मिर्ची मिर्ची हिंदी भेलै ने
किए मिर्च नहि भेलै मिर्ची एकसँ अधिक भेलै तब ने अहाँके मिर्ची भए गेलै मिर्च भेल अहाँके हिन्दी मरचाइ भेल अहाँके मैथिलीमे
मैथिलीमे हँ तऽ एखन एखन अहाँ भोजन की केलियै या
बा ई जे आंहा छियै पूछैत इ हमरा छै एखन हम ननभेजे खेलहुं य एहिपर कहबै तऽ बहुत गोटा वैष्णव हेताह ताहि ले हम नै नाम लेब
आच्छा हँ हँ चलू ठीके छै नै लेब सेहो ठीके छै
हँ अहाँ वैष्णव छियै कि मतलब खाइ छियै दुनू चीज
न हम तऽ दुनू चीज खाइ छी
चलू बढ़िआँ बात
हूं कम खाउ या बेसी खाउ खाइ तऽ छी दुनू चीज तऽ हम
नै हमरा में ई अइ जे शाकाहारी भोजन बेसी नहि खायल जाइ छै
हू हम तऽ जादा शाकाहारी ही खाइ छी
बाहर रहै छी तऽ बाहर मे भोजन कम मात्रा मे एक एक बेर दिन एक बेर रायत तऽ ओहिमे छै देहमे किछ ने किछ तऽ देतै पड़ै छै पावरफुल चीज से अहाँके देह कनि टंटनेयल रहय
ठीक छै तऽ ने आहाँ पटनामे की कऽ रहल छियै अखन
अरे हम छी पढ़ाइए कए रहल अच्छा जेना ई दस मिनट सताइस अठाइस सेकेंड अखन भेल य
हू हू
तऽ अगर ई बीस मिनट भऽ जेते तऽ तब एकर डबल टास्क नहि जुड़तै
डबल टास्क मतलब
मानि लिअ एखन हम अहाँ सि गपे करैत एखन पूरा हम अहाँके नहि जानलौं य त हम अखन आंहा सऽ
तऽ हँ तऽ ई गप सप न हा प्रर्श्नल पर क सकै छी एहि जगह पर मतलब वएह गप करै सकै छी जे अहाँके
अरे हम वएह चीज छी कहति जेना अहाँके छी ठीके बुझा रहल जे अहाँ छियै कतय रहैत आओर अगर परिवार के लोग सब छै की करति मानि लिअ जब ई सब लोग गप करतै ते पंन्द्रह बीस मिनट त गप चलि जेतै जेना तेना छै कि अहाँ के दसे मिनट गप के जेना हैया एखन भए गेलै एगारह मिनट अगर मानि लिअ ई ज बीस मिनट या आधा घंटा आदहा घंटा भए जेतै तऽ दस तीया तीस टा अहाँके टाक्स नहि गिनेतै मतलब क तीन टा टाक्स नहि कौन्ट हेतै ई
हँ हँ एकाउंट हेतै की हँ हँ मुदा अईमे बारह मिनट आब पूरिये गेल आब कटि जायत बारहमे सँ पूरा बारह नहि लियात अहाँके तीन चारि पाँच पलिया देखबै
अच्छा चलू ने छै त ओहो तऽ एकर समयो फिक्स छै याह ने कि मैक्सिमम बारह मिनट छी गप कए सकैत
हुनका गप कए सकै छियै
ओ
हूँ हूँ
छै बढ़िआँ करनाइ नहि तऽ हमरा भेल कि जे लोक अगर लम्बो गप करतै तऽतेऽ करैत रहतै ओते समय कोन त कोन होइत रहतै
हू नहि नहि लम्बा समय मे बारह मिनट तक गप केलौं फिर